नमस्कार मित्र
नमस्कार मित्र आइ हम आ दोस्त की पर चर्चा करैत रहै छी हमरा लागै छिये जे दोस्ती जीवन सबसे अनमोल सम्बन्ध सबमे से एक होइत छी जे खुशी य कठिनाइ दुनू समय साथ द छै
बिलकुल अहाँ बिलकुल सही कहलैय सच्चा मित्र ओ होइत छै जे बिना सार्थ अ स्वार्थक संघ अपनापन आ समर्थन दैत छै
बिलकुल बिलकुल काल्हि हम सोचैत रहै छलहुँ जे जीवनमे कतेको लोक अ भेटैत छथि मुदा सच्चा दोस्त बहुत कम भेटैत छैथ
बिलकुल हमरा लागैत छै जे सच्चा मित्र अपन गलती पर सच्चाई से बतबैत छै भले बात कठोर हो
बिलकुल बिलकुल जे दोस्त केवल खुश क करै लेल बात करैत छै ओ हमेशा सही मार्ग नहि दे पाइ सकैत छै
बिलकुल सच कहू तऽ बचपनक दोस्ती बहुत खास होइत छै कियाकि ये समयमे कोनो स्वार्थ नहि होइत छै
बिलकुल सही कहलहु हँ बचपनक दोस्ती निश् आ निशक पट असरल होइत छै जे जीवनभर याद रहैत छै
बिलकुल काल्हि हम एक पुरान मित्र से बात कर कयलौ आ ओही समयक सब याद ताजा भए गेल
सही बात पुरान मित्रसँ मिलनाइ अपन अतीत के फेर से जीवा जेका लगे छै
बिलकुल हमरा लागैत छै जे दोस्ती मनुष्यक मानसिक स्वास्थ्य लेल सेहो बहुत जरूरी छै
बिलकुल बिलकुल अच्छा मित्र तनाव कम करै छै आ मन के हल्का करै छै
बिलकुल सच कहूं तऽ अकेलापनमे एक नीक दोस्त बहुत पैघ सहारा बनैत छै
सही कहलियै सच्छा मित्र कठिन समयमे मनोबल बढ़ावे छै
बिलकुल काल्हि हम विचार पढ़लो सच्चा दोस्त वो छै जे अन्हार समय मे सेहो साथ नहि छोड़ैत
ई बहुत सुन्दर विचार छै दोस्ती परीक्षा समय मे असली रूप देखबै छै हमरा लागै छै जे आजुक समयमे दोस्ती सोशल मीडिया से उ बनेत अछि मुदा सच्चाइ महत्वपूर्ण छै
बिलकुल वास्तविक दोस्ती ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेसी भावना य विश्वास पर निर्भर करैत छै
बिलकुल बिलकुल सच कहूं तो नीक दोस्त जीवन के आसान आ खुशहाल बनाव दै छै
बिलकुल पप प्रेरणा सहयोग या मार्गदर्शन तीनू दैत छै
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे दोस्तीमे छोट छोट गलत फहमी सेहो और मजबूत सम्बन्ध बना सकै छै
बिलकुल सही बात जे समझदारी हो तऽ समस्या और सम्बन्ध मजबूत करैत छै
बिलकुल हमरा विश्वास छै जे सच्चा मित्र जीवन एक सबसे पैघ संपत्ति होइ अच्छा
बिल्कुल राम जी
दोस्ती केवल सम्बन्ध नहि बल्कि जीवनक सबसे सुन्दर अनुभव होइत जे हर व्यक्ति के मजबूत आ खुशहाल राखेत छै
बिल्कुल बिल्कुल दोस्त ई पर और गहराइ से सोचल जाइ त बुझाय छै जे सच्चा मित्र व्यक्ति बदलि नहि बल्की सुधारे छै
बिल्कुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे केतको भ दोस्ती मे छोटे छोटे गलतफैमी आ जाइत छै मुदा ओहिसँ सम्बन्ध आओर मजबूत सेहो भइ जाइत छै
सही कहेली जब मजबूत हो तऽ मतभेद संबन्ध के तोड़त नहि बल्कि औरो घरा बनाबै छै
बिलकुल हमरा लागैत छै आजुक समय मे दोस्ती जल्दी बनैत छै आ जल्दी टूटैत जाइत छै
आ आज का समयमे दोस्ती जल्दी बने छियै आ जल्दी टूटे जाय छियै कियाकि धैर्य समझदारी कमी सम्बन्ध को कमजोर बना दय छै
बिलकुल सच कहू तऽ सचा दोस्त ओ होइत छै जे सफलतामे खुश होइत छै असफलतामे साथ दैत छै
बिल्कुल ई तऽ आप सही कह रह ई संन्तुलन बहुत कम समयमे देखे जाइत छै मुदा यही से ही दोस्ती सच्ची बनै छै
बिल्कुल कालहि हम एक विचार पढ़लहुँ दोस्ती ओ छै जे बिना कहने अहाँ अहां के दर्द बुझेय लेल
विचार त हम भी पढ़लहुं आउ ई विचार हमनीके बहुत गहरी बात गहरय लागै सच्चा मित्र शब्दमे बेसी भावना के समय अछि
बिल्कुल हमरा लागैत छै जे स्कुल आ कॉलेजक दोस्ती जीवन सबसे यादगार हिस्सा होइत छै
हँ ई त सही कैहलु कियाकि ओ समयमे चिन्ता कम आ अनुभव बेसी होइ छै सच कहू त समय बि तला क बादो सच्चा दोस्ती समाप्त नहीं होइ छै बल्कि मजबूत भइ जाइ छै
बिल्कुल दूरी केवल शारीरिक होइत छै मुद्दा भावना कायम रहैत छै
हँ सही कैहल‌उ कालहि हम सोचैत छलहुँ जे जे लोक सच्चा मित्र बना ले छथि ओकर जीवन अ अपेक्षाकृत आसान भए जाइत छै
बिल्कुल सही बात नेक दोस्त मानसिक सहारा आत्म-विश्वास दुनू बड़बैत छै
ओ हमरा लागैत छै जे दोस्तीमे ईमानदारी सभसँ जरूरी गुण होइ छै
बिल्कुल झूठ आ दिखावा दोस्ती के कमजोर कै देेत छैे
सच कहू तो सच्चा दोस्त अपन गलती बताए मे कखनो नइ डरे छै
बिलकुल ओकर उद्देश्य सुधारक होइत छै नुकसान नहि
हँ तऽ काल्हि हम एक आउर विचार पढ़लहुँ असली दोस ओ होइत छै जे अहाँके अनुपस्थितिमे सेहो अहाँके सम्मान करैत छै
बिलकुल ई विचार बहुत सुन्दर छै सम्मान दोस्ती के मजबूत आधार होय छै
हमरा विश्वास छै जे जँ व्यक्ति नीक दोस चुनैत छै तऽ ओकर जीवन आउरो सफल बनि जाइ छै
बिलकुल बिलकुल दोस्ती जीवनक ओ सम्बन्ध छै जे सुख के आओर मीठ बनबैत छियै आ दुःख के आधा कैर दैत छियै
तऽ दोस्ती पर और एक गहिरा विचार ई छै जे सच्चा मित्र जीवने ओ आयना हो छै जे बिना डर अ स्वार्थक अहाँक असली रूप देखाबैत अछि
बिल्कुल
सच्चा दोस्त अहाँके कमजोरी के छिपाबैत नहि बल्कि ओकरा सुधारक रास्ता देखबैत छै जे जीवनक विकास लेल बहुत जरूरी छै
हँ सही केहलउ काल्हि ही हम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे कतेको लोको मिलैत छथि मुद्दा हर कोनो व्यक्ति मित्र नहि बनि सकैत छै किएकि दोस्ती विश्वास पर टिकल रहै छै
बिलकुल विश्वास बिना संबन्ध केवल औपचारिकता रहैत छथि मुद्दा विश्वास से ही संबन्ध जीवन भरक साथ अथी बना जा चाहैत छै
हँ हमरा लागै छै जे सच्चा मित्र ओ होइ छै जे अहाँ सफलता के अपन सफलता जेको मनाबैत छै आ अहंकार नहि करै छै
बिलकुल जे व्यक्ति हिस्सा करैत छै ओ सच्चा मित्र नहि बल्कि दोस्ती खुशी साझा हो ए अ सच्चा मित्र नहि भहि सकैत छै क्यूंकि दोस्तीमे कुशी साझा होइत छै पर स्पर्धा नहि
बिल्कुल सही कहलहू सच कहू तऽ कठिन समय मे पता चलैत छै जे असली दोस्त के छथि कियाकि ओ समयमे बहुत लोक साथ छोड़ि दैत छै
बिल्कुल क्यूंकि सच्चा दोस्त वहि समय मे सामने आबैत छै जखन दुनिया मुड़ी जाइ छै
काल्हि हम एक आओर विचार पढ़लौ सच्चा मित्र ओ छै जे बिना कहने अहाँक मोन दर्द के बूझय छै
बिल्कुल ई बात बहुत गेहरा अर्थ राखैत छै कि क्युंकि सच्चा समझ शब्दमे नही भावनामे होइ छै
ह हमरा लागै छै जे बचपनक दोस्ती जीवन सबस शुद्ध रूप होय छै जकरामे कोनो बनावट नहि होय छै
बिल्कुल ओ दोस्ती प्राकृतिक होइत छै जे समयक सङ्ग ओर मजबूत बहि जा सकैत छै
सच कहू त दूर रहि के सेहो ज सम्बन्ध जीवित रहे छै ओ सच्चा दोस्ती पहचान होय छै
बिल्कुल सही बात दूरी सम्बन्ध के कमजोर नहि करैत छियै अगर भावनात्मक जुड़ाव मजबूत
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे नीक दोस्त जीवनक दिशा सेहो बदल सकैत छी
बिल्कुल अप प्ररेणाशाला सही मार्गदर्शक दिखाबे छै जे भविष्य निर्माण मदद करै छै
हमरा लागैत छै जे दोस्ती मे सबस जरूरी चीज ईमानदारी अ खुलापन होने छै अहा की विचार छै
नीक दोष तनावमे कम करैत छैै आ जीवनमे सन्तुलित बनबैत छै
बिल्कुल बिल्कुल आ तऽ
ई बात तो बहुत सुन्दर विचार छै सच्चा मित्रता सामयिक परीक्षा पास करैत छै
बिल्कुल बिल्कुल हमरा विश्वास छै जे व्यक्ति नीक दोस्त बनावै छै ओ अपन जीवन के अवार सारथिक बना ले छै
बिल्कुल दोस्ती जीवनक सबसे सुन्दर सम्बन्ध छै ज मनुष्य के अकेला नहि रहतै तऽ ओकरा हमेशा मजबूत बनबै छै
तऽ दोस्ती पर अरो घैरा विचार ई छै सच्चा मित्र जीवन ओ अ सची होइ छै जे हर परिस्थिति मे अहाँ छाया जेकर रहै छियै चाहे दिन उजियार हुआ अन्हार
बिल्कुल सच्चा मित्र ओ होइत छै जे अहाँके खुशी मे केवल शामिल नहि होय बल्कि ओ खुशी के अपन खुशी जकाँ महसूस करैत छै बिना कोनो स्वार्थ अपेक्षा के
हँ हँ बिलकुल बिलकुल काल्हि हम सोचैत छलहु जे जीवनमे बहुत लोक अ परिचित होइ छथि मुदा वास्तविक मित्र ओ होइ छै जे कठिन समयमे आहक हाथ नहि छोड़ै छै
बिलकुल हमरा लागैत छै जे नीक मित्र अहाँके कमजोरीके स्वीकार करैत छै मुद्दा ओकरा सुधारबाक प्रयास सेहो करैत छै
बिलकुल बिलकुल सच्चा दोस्त कभी अहाँ गलत रास्ता पर आ नइ करै छै बल्कि सही दिशा दिखावे छै चाहे ओ कठोर कियाक नहि
बिलकुल सच कहू तो दोस्तीमे सबसँ सुन्दर चीज ई छै जे यहाँ बिना डर के अपन मजाक मानव कहि सकैत छी
हँ क्यकि सच्चा मित्र ओ होइ छै जकरा समझ अहाँ अपन असली व्यक्तित्व राखि सकैत छियै बिना कोनो बनाओल
बिलकुल हम एक विचार पढ़लहु हँ कलही सच्चा मित्र ओ हो छियै जे अहाँके आँसू के देख देखी के प्रश्न नहि बल्कि कि कारण बुझबाक प्रयास करैत छै
ई तऽ बहुते गहिरा बिचार छै कियाकि सच्चा अ सच्चा समझ शब्द से नहि बल्कि भावना से होइ छै
बिल्कुल हमरा लागे छै जे दोस्ती जीवनक